हलो हलो।
हलो हलो।
हलो हलो वाहेगुरुू दीदी हलो।
ॿुधा आचें तो आवाज।
हा मूंखे मूंखे अचे ती आवाज़ दीदी। वाहेगुरु दीदी तांखे अचे थी आवाज़। तांखे अचे थी दीदी आवाज हा हा मूंखे लॻे तो। थोरो डिस्टब आहे छा अचे वती ठीक आ दीदी ब्यो।
हा हा अरे सभ मज़े में।
हा।
सभ मजे वार बचांयां। हलो तां जा ॿार बचाइन। ठीक आयो न हा ॿियो चओ ॿियो चओ नाश्तो पाणी थी वियो चांहि। पाणी पती आ।
बस बस सभ थी वयो आं दीदी नाश्त। तो हले पयो थो खाइन वेठा त। घुट मंझंदजी रोटी बि हले पई थी थिए पई थी तां तां फ्री थी वया आयो दीदी?
हां कोकी। चांय ठाए वरती न ऐं रोटी बि असांजी सवेल थींदी आ हा। सभ जॉब ते वेंदा आहिन न कम में कम ते वेंदा आहिन।
अच्छा ततां बि।
न न मां त सोशल वर्कर आयां मां न न। मां सोशल वर्कर आहियां एन जी ओ एन जी ओ में वेंदी आयां।
अच्छा केहड़ो एन जीओ अथव दीदी तांजो वैसे?
असां ग़रीबन ॿारन खे पढ़ाइण आहे बरोबर अने। जीव उदया में वेंदी आयां पक्षी पशूयूं लाइ। ट्रीटमेंट लाइ असिस्ट करण लाइ हा। हा जीव दया में त काई। फेस्टिवल हूंदो आ न पतंगोत्सव। उतराइण ईंदी आ न पांजी त हुनमें चार ॾींहं। बार खा इंटर्नशिप करन लाए डॉक्टर ईंदा आईन वेटनेल। त पशू पशीनजा डॉक्टर उंदीआहीन न उहे। उहे ईंदा ही न फोरेन जा ईंदा आहिन इलाही। ए उन्हनखे असां असिस्ट कराईंदायूं भई। कबूतर आहिन समड़ी आ केहड़ी बि पशू। पक्षी आहिन उॾोरन में फसी था पहिन। खे रेस्क्यू कराइण रेस्क्यू कराए कोठे अचण बास्केट में कोठे खणी अचण। जीवदया में जवदया में खणी करे हुनई ट्रीटमेंट कराइण जी। केंखे ऑपरेट करिणो हुजे कंहिंजो पैर कपजंदो आ।
सुठो कम कयो त दीदी इहो सोशल वर्क मतलब सोचो बेजुबानन् जो करे त तां हेकड़ो ॾाढो। पुन्य जो कम कयो ता दीदी ॾाढो सुठो।
मूंखे तॾहिं ख़ुशी मिली वेंदीआ मूंखे तॾहिं ख़ुशी मिली वेंदी आ।
बिल्कुल बिल्कुल मिली वेंदो आ दीदी पंहिंजी आत्मा जी संतुष्टि। पतो त असां कुछ सुठो कम कंदा आयूं मां चवंदीयां कोई ॾिसे न ॾिसे हिक ईश्वर ॾिसंदो आ। ॿियों असां पेंजी नज़रुन में असां पाणखे संतुष्ट। की हूंदीयां असा हिक सुठो ही कम कयूं थ कंहिंजी हेल्प करे।
मींह जो मीं मींह जो टाइम आ हुनमें कोई भी पाण खाऊं न वस्तू। कोई बि खाऊं था फल फूल त हुनमें बीज नकरंदाहिन न बीज सीड्स।
हा सीड्स हा हा हा।
पो चोमास में मींह जे टाइम में असां खॾु खाॾे करे। विझंदा आहीयूं हो हा बस। गर्मी में ब पशु पक्षियुनि लाइ कुंडा भरंदा आहियूं पाणी जा। त ई घणे, घणे ईअ। गर्मी में बहोस थींदा आहिन न पशु पक्षी।
हा पाणीअ जे हुनजे करके दीदी हा ईअं असां पंहिंजे घर जे ॿाहिर। त मां बि दीदी हीअं हिकड़ो न सो वॾो सो गमलो हीअ ईंदो आहे हा। कुत्तन जे लाइ मुंहिंजे ईते। त दीदी कुतो आहे ई हिकिड़ो ईअं ईंदा आहिनि ॿ ट्रे कुता उनहन खे गाययू ईदु अस। पण फल सब्जी जेके कट्यूं ता पया थॾ में हेॾो सभ थींदो आ। असां इहो भई मतलब थोरो गांयुनि खे ॾियूं रोटी वोटी ॾियूं हां।
प में ॾियण जो कयुनखे पन्नीअ में न।
न न पे हुन में ॾींदा आयूं दीदी हिक टब वठी व। हा न मां टब वठी वरतो आ।
केहड़ो बि पाण कपियूं न फल फुल हुनन मे खलुयू आहिन। भा त पटाटन जी छलूं सभ।
हा सभ सभ हिक में विझंदा आयूं दीदी छोजो इहो असांजे लाइ भली वेस। चाहे बट हो कंहिंजे लाइ खाधो थी सघंदो आहे ह त। मुखे इहो लंगदो आहे इहो मां त हिकड़ो टप वठी वरतो आ दीदी हुन टप में सभ रख। खली वेंदीआ की जा। गांयुन खे बि मतलब ह गांयुन खे खाइण में आसानी। थे बाल्टी भरे पाणी ॾींदायूं दीदी ख़ुद मु। मां तव्हांजो ॿुधां थी न त मूंखे ॾाढो सुठो लॻे तो क्योंकी।
सुठो कम कंदायो अलाही महान कम चवााइजे हिन ज़माने में त का। के नंढन ॿारनखे हींअर त ख़बर ई कान थी पए।
मुंहिंजा ॿार बि दीदी ईअं ई तव पतो तव मुंहिंजी गुड़िया तव अञा हाणे मतलब सोचो। हुनखे जॾीं मां पेंजी पॉकेट मनी बि ॾींदीईमांस न त तव्हां सोचो उओ कुतनि खे गांयुन जे लाइ ब्रेड दूध वठी अचणु मतिलबु इहो हुनन में बी आ। अथव इहे ॻाल्हियूं मुंहिंजे ॿारनि में बि, ह हलो, आवाज़ अचेव थी दीदी? हलो, हलो, हलो हलो, आवाज़ु अचेव ती दीदी हलो,